हल्लो हां सखी बस हम नीके छी अहाँ अपन कहू केहन हाल चाल अछि
हँ हमरा आर भी सब नीक छै हमे भी नीक छियै
अच्छा आ बाल बच्चा सब
बालो बच्चा सब नीक छै एतबा दिनसँ कोनो अता पता नहि छौ अहाँके
नै बहिन की कहियै कनिक फसल छलहुँ हमहूं बाल बच्चाके ने से से हम अहाँके कॉल नै कय प पैलहुं
ओ अच्छा सुनू न कथू घूमे के प्लान बनाउ न कतेक दिन भऽ गेल कतहु गेल
आ तऽ अहाँ कतऽ जायके चाहै छी कियाकि देखियौ अभी तऽ बड गर्मी छै गरम जगह जेबे तऽ अहाँ आब पक जेबे कियाकि देखियौ गर्मी मे मन चाहे छै कि कनिक ठंडा जगह जांउ कनिक वातावरण भी चेंज भए जाय आ कनि प्रकृतिक के भी हमसब मजा लेलौं आनन्द उठबीअइ तो हँ तऽ सुनू ने बहिन हमरा घर के लग सब मतलब एक रातिम के छै यात्रा बुझलियै छै सिक्किम ए जगह के नाम छै अहाँ तऽ सुनले होयबीअ सिक
हां हां सिक्किम के नाम जानैय छियै हम
हां तऽ चलू ने ओते चलै छी ज्यादा महंगों नै पड़त
मन बनायल छियै अ जैसे मिथिलाञ्चल के एकस्ट्रा अ मने हमे सोच रहल छियै जे एहि बेर अपन मिथिलाञ्चल घूमी आबी सिमरिया घाट आ जनक पुर धाम कते सुन्दर जगह अछि
ए तऽ अहाँ दू ठामके कहै छी तऽ एकटा तऽ छै एते सिमरिया घाट नहि छै दूर अहाँ पटना के रास्ता में जेबै ने तऽ रास ते में भेट जायत अहाँ के सिमरिया घाट
अच्छा आ जनकपुर धाम तनी दूर छै
आ जनकपुर तो पड़ गेल अहाँ के नेपाल बॉर्डर पे नेपाल आ बिहार के जे बॉर्डर छै नहि ने अहाँ ने जब ई इ बिहार के बॉर्डर ए क्रॉस करब बै तखन अहाँके नेपाल के बॉर्डर भेटत बुझलियै आ तऽ ओते ज ए जनकपुर छै
ओ नेपाल बॉर्डर पे पड़ै छै
हँ जयनगर छै जयनगर क सँ अहाँ बस करऽ लियअ चाहे कुछ कऽ लिय आ उ लै जाक अहाँके भन्सार कटत एकटा बुझलियै भन्सार कटै छै आ फिर अहाँके उ उ दिस पहुचा देत आ फेर जता दिन रहे के छै अहा के जेतना लोग जाय छियै सब हँ सबके एक एक गोटा क भन्सार कटै छै बस से जेबै तऽ बस के अपन गाड़ी से जेबै तऽ अहाँ के अपन गाड़ी से कटत
ओ
आ कितना दिन लागी जाइ छियै कोन काज सँ जाइ छियै ई सब अहाँ के हँ पूछत हँ हँ भन्सार में लिखाय छै कि एहन एतना एतेक दिन लगी इये इ ठाम से आदमी आयल छै तऽ घूमे लेल काज करे लेल इ सब मतलब कि नोट करै
अच्छा अच्छा तऽ जानकीपुर में ही जानकी मंदिर देखे के हमरा बड़ मन छै
ई बड सुन्दर छै
ओतय के लस्सी आओर पेड़ा सेहो बड़ प्रसिद्ध छै न
हँ लस्सी उसी तऽ पेड़ा के तऽ हमरा नहि बुझल छै स खि लेकिन लसी ओत के निक रहय छै हम गेल छियै एक बेर तऽ ओता के जे लस्सी रहै छै ने से सच मे नीक रहै छै हँ हँ
पुर के जानकी मन्दिर भी ब नीक छै ने बड फेमस प्रसिद्ध
हँ हँ हँ बड्ड ब सुन्दर आ बड़ा मंदिर छै मंदिरो के प्रांगण बड्ड पैघ छै आ बुझलियए ओता एकठाम मूर्ति के पूरा बना के दिखेले छै कि केना सब भाई के बियाह होइ छै ओतऽ राम सीता जी छथिन अ लक्ष्मण जी के मतलब चारो भाय उम्हर के आ उम्हर के चारो बहिन के जयमाल के आ ए अं शादी के मंडपो छै ने ओता
अच्छा
हँ तो उ मंडपो दिखल छै तो आब तो नहि घुसे नहि छै पूरा अन्दर में अ मतलब उ उ कियकि देखियौ इ बहुत लोग रहे छै ने कि छू छू के मूर्ति के आ खराब कर दै छै हँ
वैसे में तो दिक्कत के बात
हँ तऽ अब कर देलकै की की शीशा लगा देेले छै तऽ अहाँ बाहर से ताकियौ आ देखियौ आ मतलब ज्यादा दूर से नहि छै लगे से कि अहाँके लागत कि हम नजदीक के से देखै छियै भीरे से बुझलियै आ फिर आ चारो बगल अहाँ मंडप मे घुम घुम क देख लियौ आ खूब सुन्दर मंदिर के प्रांगन छै अहाँ देखबै तऽ एकदम मन खुश हो जायत चलिए हँ बड्ड नीक छै देखियौ ओहनो कहल जाइ छै कि अपन जे सनातन धर्म छै ने ओकरामे अ मन मे बड्ड शान्ति भेटैया
ह ने हम तऽ हम तऽ जानकी मंदिर के फोटो देखलियै कते सुन्दर छै अहाँ कहनो हँ अहाँ कखनो गेल छियै
हँ हँ हम गेल छी हमर ससुराल भीड़मे छै ने हमर जयनगर लगमे ससुराल अछि तऽ हम एक बेर गेल रहौं हम लागै छै कि हम दू तीन साल पहिरे दू तीन साल नहि बहिन छओ सात साल पहिरे हम गेल रहौ पूरा परिवार से संगे अपन गाड़ी से लऽ कऽ आर गेल रहिये भोर मे गेलियै आ साँझ भेल पर हमसभ लौट एलौं
हँ तऽ उ उ मंदिर देखे मे तो आंखि जुड़ा जायत छी न एकदम उज्जर संगमरमर से बनल अछि
मत कहियो हृदय के एकदम शान्ति भेटैयै
जकरा नौल्खा मन्दिर सेहो कहल जाइत छै ने नौलकखा मंन्दिर भी ओकरे कहे कहल जाइ छै
घर मंदिर में देवघर में छै नौलखा मंदिर
न न जनकपुरी के मन्दिर जे छै ओकरा रोक के नौलखे मंदिर कहल जाइ छै
नहि नहि
न ओ तऽ हमरा के
हँ देखियौ होबै छै ह नहि नहि बिसर नहि गेल छियै अहाँ हम जानै छियै ने कि कबो कबो की होइ छै ने मिलता जुलता नाम जे सुनै छै लोग तो लागे छै कि ओते के भेे लेकिन नौलक्खा मंन्दिर जे छै से देवघर मे छै आ ओकर नाम जानै छियै किया नौलक्खा पड़ल ओ जमाना मे ओ जमानामे ओ मन्दिर के बनाबैमे नओ लाख रुपैआ खर्चा भेल छलै बुझलियै से से ओ मन्दिरके के नाम पड़ल अहाँ के नौलक्खा मंदिर हँ आ मन्दिर जानै छियै ओ छोट मंदिर छै आ बाँकी छै एकदम प्रा प्राकृतिक वातावरण छै पेड़ पौधा सँ खूब सुन्दर सजावल छै लागल छै एकदम हरियर हँ लेकिन जेयबै अहाँ छोट मंन्दिर छै लेकिन इतना सुन्दर मन्दिर कि अहाँ जेबे तऽ एकदम शान छै कियकि ओ मंन्दिर मे पूजा पाठ नहि होइ छै हँ आ ओ मंन्दिर मे पूजा पाठ नहि होइ छै एक तरहसँ कहियौ तऽ समाधि जेका छै आ देखियौ हम बिसर गेलियै कि कोन देवी के जे छै लेकिन ओतऽ पूजा पाठ नहि होइ छै खाली जे पुजारी रहै छै भोरमे एकबार पूजा कर देलक आ अहाँ जाउ दर्शन करू आ निकलू हँ
तऽ आइ सखी अहाँ कहल जाय छै जैसे जेना कहै छियै
हँ
ओहि जमाना मे ओकरा बनवाबे मे जे नओ लाख टका खर्च भेल रहै ता दुआरे ओ चलते ता दुआरे ओकर नाम नौलक्खा पड़ल ठीक छै ओकरा टिपगमघड महारानी विषु भानी भानु कुमारी बनबैले छलै ने ई हमरा आरके सुनयमे आबल छै हँ आ ओतय माता सीताजी के जन्म भूमि भी सेहो अछि
नहि नहि ओता सीताजी के जनम कता छै ने ओतऽ सीताजी के जनम नहि छै जनम तऽ छै अहाँके मधुबनी दिश ऐं की नाम छै सी तामढी तरफ
ओ तऽ ओता ह तऽ ओता ह के वास्तुकला हिन्दू आ राजपूत शैलिके बेजोड़ मेला
हँ आ ओतऽ के जे स्तम्भ बनल अछि से एकेटा पत्थर के काइट के आ तब ओकर स्तम्भ बनल छै आ जे उ मार्बल पत्तर लागल छै से ओकरा न जादा कटिंग नहि छै ओकरा मे मतलब बड़ बड़ पत्थर के काटि काटि के आ तखन ओकरा बनैले छै मतलब सुन्दर शिल्पकारी छै
ओ मने ओतय जा कऽ जे शान्ति भेटाइ छै
बड्ड सुन्दर
ओकरा कोनो तुलना नाही हँ तऽ सुनू ने तनि हम हम ह अथी कहिय के निकले के प्लान बनाय छै
आ देखियौ हमरा कोनो दिक्कत नहि अछि अहाँ जतयके कहबइ तत्ताके प्रोग्राम हम बना लेब कियाकी देखियोअपन गारि रहत तऽ अहाँ जब कहबै तब खाली दू चार टा कपड़ा के पैक कर लेबै बौआ सबके आ अपनो सब के रख लेब आ ओकर बाद चल चल देखियौ अपन गाड़ी रहत कोनो खाय पियए के तऽ अपन सामान ले जाय के कोनो जरूरत नहि छै
तऽ सुनू ने तब तऽ ई शनिचरके के हम सभ सबसँ पहिले जनकपुर चलब विवाह पञ्चमी के समय तऽ ओतय बड़ भारी मेला लगत होत
हँ मेला लागैत छै हँ हमो हमहूँ सुनले छी हम देखले नहि छियै हमहु सुनलियै छियै तऽ पञ्चमीक के चलबै की
अल ठीक छै हम अहाँके कॉल करै छियै हँ